हँ से
की हाल चाल छै राधा।
सब नीक छै अपन कहू की हाल चाल होइ छै।
हँ हमरा आरके भी सभ नीक छै।
ओ खाना पीना भऽ गेल की।
आ अभी आर तऽ नाास्ता पानी भेल छै ने नाास्ता खा के आ बैसल छियै। चाय उ पी के। अहाँ चाय पीलों।
हँ हँ हम भी चाय पी लेलियए।
अच्छा आओर
अभी त नश्ता बनाबय तनि भिनसार हो गेल छै एहि से
अच्छा तऽ आज त तनिका मौसम ठीक छै। तऽ अहाँ कतहु घूमे लेल चलब की।
हँ हमूँ ओही सोच रहल छियै कि कतौ घूमे चलल जाय की।
तो विचार तऽ नीक छै अहाँके तऽ आजुक मौसम पैद सुन्दर अछि कतहु चली ने।
तब फेर कतहु पहाड़ी इलाका चलू ने, कतहु ठण्डा जगह पर दार्जलिंग क क दार्जिलिंग कहन रहै
हँ नीक नीक रहैत जे अगर अहाँ दार्जलिंगके विचार करै छी तऽ अहाँके नीक रहत
हँ
दार्जिलिंग के सा साथे साथे अच्छा दार्जलिंग तऽ तनि ठंडा जगह छै ने।
हँ हँ ठण्डा लगै छै वहाँ।
ह अच्छा एक तऽ। अहाँ तऽ हमरा मनके एक दार्जिलिंग त एतहिके चायके बागान आर कञ्चनजङ्गाके दृश्य भी बड् बहुत सुन्दर लागैत अछि ने।
हँ हँ। आ हमस टोय ट्रेन के सवारी सेहो करब कतेक मजा आइ
त अहाँ नीक कहे छी एकदम कतेक दिन के प्लान बनाबी चार पाँच दिन ठीक तक रहत
हँ हँ चार पाँच दिन तक ठीक रहै। अहाँ अपन घरमे भी बात करू हमहहुँ बात करै छियै।
टिकट फिर बुक करवा लेब न।
हाँ हाँ। टिकट बुक हो जेतै की।
तऽ ई प्लान पक्का रहल हम साँझ के फोन के क के अहाँ के बता दे बताबैत छी ठीक छै।
अच्छा आओर कही घुमय फिरैके जगह छै की।
हँ घूमे के तो खूब नीक नीक जगह छै जैसे मिथिला आर मे अपन जे सीता मैया के पल सी सी सीतामढ़ीमे जे रहै छै जकरा आरके कहै छियै सी
सीतामढ़ीे मे ने हँ जनकपुरी कहै छियै हँ ह सीता जी के उहेन जनम होइ छै ने एहि से ओकरा जनकपुरी कहै छै छ
हाँ
आ बड्डी सुंन्दर सुन्दर वहाँ जगह ह छै घूमे लेल
की अहाँ की गप बाजी फिर से बाजू तऽ
बहुत सुन्दर बहुत नीक नीक जगह छै वहाँ घूमेय लेल। पुनरा धाम छै। उंड छै
हँ ओ
सुन्दर सुन्दर मूर्ति होइ छै ओहि जे।
हँ हँ हम सुनले छियै कि जनकपुरी धाममे मंदिर छै ने जनकपुरी तऽ बहुत सुन्दर जगह छै मुद्दा ओकर से पहिने हमरा मद धुबनी ए मंगरोनी आऔर राजनगर के किला देखेबाक पैब माना छी। होताय मिथिला पेंटिंग पुरानी बास तु कला देख खे के मन प्रसन्न भऽ जायत तऽ जे अगर राजनगर के पहिल स्तर सच सच मे अद्भुत होवे छै। त दरभंगा के।
खूब सुन्दर सुन्दर।
हँ आक दरभंगा के महाराजा के किला श्याम माय मंन्दिर केकरो न छोड़ब। आत एक कय पोखरी आहार हरियाली बहुत नीक लागे छै।
हँ बहुत सुन्दर सुन्दर जगह छै। छै घूमे लेल आ बहुत सुंदर सुंदर खिलौनो मिल छै लड़का लोग खातिर मिट्टी के सुदर सुंदर बर्तन बजे छै।
हँ आ सबसे बेस चीज छै। की। दरभंगा मे तक मखाना के खीर भी खूब नीमन मिले छै।
सुन्दर लगै छै खाय मे भी एकदम। मुँहमे घुल जाइ छै। च मखाना के खीर।
हँ आ अहाँ जे वहाँके माछ भात खाय बना। तो न बिसरब वहाँ के स्वाद के।
कबड्डी अच्छा मिलै छै ओहि त।
हँ अहाँ तो कहब हमरा के कि तोरा तऽ खाली खाायके सुझै छै मुदा।
नहि नहि नहि खायबे तऽ कैसे चलबे। खायब। तबे ने चलबै।
तऽ आ मिथिला के स्वाद कतौ आर कत मिले छै।
हँ। ह मिथिला के स्वाद एने ओने नहि मिलतै ओहिसे मिलतै।
हँ तऽ कखिया निकलेके रहल छै गाड़ी के बुक उक कर लेब।
गाड़ी से चलब कि ट्रेन से चलब। अपने के सााँझा कहू क हँ।
ठीक छै तऽ अगर जे अहाँके सुविधा छै ट्रेन आरमे तऽ। केने से चलल जाइ छै ओ आरमे तनि खर्चो कम पड़ी आओरो सु बाल बच्चा।
सफरमें तनी मजो आय छै।
हँ आ किुछ किुछो जे। बीच में मिले छै ने ट्रेन आर में ले के तनी झाल मूड़ी। त त नीचा नथ। चाट ई सब खाय में बड्ड नीक लगे छै।
हां।
हां। कोन कुछो बनाबै छै की अहाँ?
हँ सब्जी बनाबै छियै आज भिनसारे हो गेल छै ने यही से।
ओ की सब्जी बनाबै छी।
आज स्वाबीन आलू बनाबै। छियै हम त, सब्जी भी बडी महंगा हो जाइ छी नि नीके।
आब। तब त कोनो दिन पानि, सब टका ले के जायब अहाँ त एक झोला सब्जी जियो न मिलब अहाँके, एक दिन के सब्जी न पुरै छै त एक झोला के त बात
बाते ने जानै छी।
त। आ अहाँ के पर परिवार सब नीक छै?
हँ पर परिवार सब नीक छै, अपन पर परिवार सब ठीक
हां हमरा आर के भी सब नीक छै।
हां, तनी राजगीरो सोचय छियै घुम के आल जा ले।
हां। ई त अहाँके खुब नीक विचार छै कि अभी राजगीर कि मेम मलमास के मेला लग गल छै।
हां मलमास वाला मेला लगै छै और ऐसे भी महिला लोग के तो कबो कबो मौका मिलै छै घूमे फिरे लेल की?
हां, कहाँ आब त बाल बुतरू के स्कुल खुल जाइ त कहाँ निकले सकब ने अहाँ निकले सकब ने हमे निकले सकब जे ओतौ जिम्मेवारी रहै छै, त गृहणी सब के कत
बहुत गेल, बहुत काम होइ छै सही मे। फुर्सते नै मिलै छै घर परिवार से।
बालक छै बच्चा छै मालिक। छै सास- ससुर एल छै। ओरे मे दिन कट जाय अहा के।
छै।
बर बीमारी। शादी बियाह सब। तो लेके करे।
हँ करे के पड़ै छै, मेन तऽ हो जाइ छै, बाल बुतरु के पढ़ाई कते ओ लोकके स्कुल छोड़ेब की?
तऽ, आइए जेते आठे दिन स्कूल स्कूल न जाय बच्चा सब तऽ, सब गुलाब। पका के बैठ जाइ, फिर हां सब बिसरा जाए छै, फिर ओ आर के मौन पोरे खातिर लेके बैठू अपनो आर माथा खराब करू, आर बालो बच्चा पिटा जाइ छै, उ आर से तऽ तब, दिक्कतो बड होए छै।
तब कहिया चलेके हय?
चलू ने ई शनिवार के। अ हां तऽ हम तऽ सोचै छियै, कि शनिवार के दिना ठीक रहै। छै, तनि शनिवार के भी घूम लेब, एतवार की छु ट्टीए रहै छै, त आ ओने हां ओने दू तीन दिन के छुट टी रहा बचल छै गर्मी के तो बाहरे में घूम के आ जायल जाए
घूम फिर लैबल जाए। की मौज मस्ती भी हो जाए, तनी हमरा सब कोइ के।
हां अभी राजगीर मे तनी, मलमास के मेला भी लगल छै।
हां मेला लगल छै, तनि देख लेबल जाइ की, माल मास के मेला कैसन लगै छै?
हां। और अहाँ अहां के अच्छा एकटा गप पूछे छियै सक की अहां से अहाँ के अहाँ के कार्या के कार्ड भेज काज भेटल छै।
हां, हां, कार्य के तऽ काम बेेटाए छै, बडी नीक काम छै कार्य वाला।
के भी बड नीक लगे छै ओ आर के हमहुँ जुड़ल छियै नै। कार्या से तो आके काज हमो के मिले छै तो खूब नीक काज छै सक
हां बडी निक काम छै।
हां एकटा त क बात कहब हम अहाँ से कि यर काज से ने गृहिणी सबके बड्ड सहयोग मिलै छै।
हां सहयोग तऽ सही मे मिल जाइ छै और इधर उधर औ एते ओते जाय भी नै पड़ै छै घरे बैठ बैठले बैठले ई सब काम हो जाइ छै। दू रुपआ दू पैसा आ जाइ छै तो अच्छा है ने। बाल बुतरु लेल कुछ हो जे की
आ कतौ जाय के बैठे बोसे छै खाली तऽ तनी ओर चुगली ओ आर बात करे से तो बढ़िया छै कि अहाँ अपन हँ फोन लेके बैठू आ घंटा दू घंटा काम करके दूगो पैसा कमा लेब। वाह ई न जादे नीक छय।
हँ ठीक छै साँझ के गप करे छियै। अपन ध्यान रखब।
हँ सखी ठीक छै। करब फिर अहाँ फोन हम बतायब अहाँके ठीक। अच्छा।